हेलो प्रणाम दीदी हेलो की हाल चाल छै
ठीक छै तु अपन कहीं
हमरो ठीके छै खान हमरो ठीके छै खाना पीना खैनी
हँ खाय पी लेलिए
आँय
हँ
ओ आइ बहुत गर्मी कैले छै दीदी की बत
हँ रहबे करै गर्मी बहुत गर्मी रहै हँ
आ घुमसवला मौसमो कटै नहि ने बारिश पड़ि रहलौ ने किछु भऽ रहलौ
पड़लौ आठ बजे
ओ नहि ओकर फेर तऽ परैए लगलै हन
नहि छूटि गेलै गे नहि, हमरा करऽ नहि पड़ै छै एकटा गमछी भर पड़लौ सुखलौ अपने
ओ नहि हमरो कल परलौ हँ कॉलेज गेल रहियो एडमिशन करबै ले हूंम्म एडमिशन हँ, एडमिशन तऽ भऽ गेलौ। आइ डी कार्ड कलखुन, पन्द्रह दिन बाद देबो
ओ
आइडी कार्ड देतै, तब ने फेर पढ़ै लए जैबै
कोन किलास मे कहीयै
पी जी मे पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पी जी मे नहि एम ए तऽ होय गेलै एम ए तऽ आगे हय हँ एम ए हीय एम ए हीय
ओ नीचे दोकान पर छहीं की
नहि छत पर छियौ लाइने कटल छौ लाइनो एबो नहि कैलौ हन
किचन दने चलि ऐतही रहे गाड़ी के अवाज आबै छौ गाड़ी के अवाज आबै छौ
हँ, तऽ आगैयेमे न छीयै आगे गाड़ी चलि रहलौ हन तऽ आबाज आ रहलौ हन।
ओ
आरो बताउ तब
सब ठीके छै बैठल छियो खाय पी रहे तनी गेलियै तीन बजे के बाद तऽ खैलियै मास्टर एलय पढ़ेलकै तब सभ खेलियै-पिलियै, तऽ गेलियै रूममे आ तनि देर लेटलियै आब काम आर करबै तनी बर्तन उरतन धोबौ उबौ फिर खाना उना बनैबौ
हँ कामे तऽ बहुत रहै छै बहुते जादा काम रहै छै
आ गर्मीमे किछु करैयोके मन नहि करै छै। लेकिन तैयो करए पड़ै छै। बच्चा भूख नहि एकादशी भऽ गेलै आय चौथा दशी छै। एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी आइ चतुर्दशी अछि आय अवस्था अछि
उहे सुबह में बहुते काम रहै अमबसया रहै मम्मी कहलकै ओ चार मार ओ चारि। की करतै तऽ नहि मारलकै पूर्णिमा दिना
पूर्णिमा कमेलके पूर्णिमा अच्छा बेसी करि कऽ देखी तँ जादे करि कऽ ने, शनिचरके पोछा मारल करी।
बच्चा आरके देखैत छै ने गन्दा कऽ दैत छै। घर एन्ने-ओन्ने छिटकल अछि नहि छिटलक
हँ ओ तो ओ छोटका नहि बुल रहल जेस ने दोनू मिलके करे लगतौ
ओ बदमाशी करै छै। की बतैयौ आइये खाना खाय खाना खाय लगले ह चौकी तर मे खाना धर रहै आओर तीता ई सब्जी बनलै हल उएह खा लेलकै। झिङ्गाके सब्जी के बनबे छिये
हँ
लेकिन बहुत टेस्टी बनै छै झीगाके सब्जी
ओ अच्छा ब नहि फोरन पर बनबै छै ने परोड़े ने
फोड़न्त हँ झिङ्गा-परोर
हँ, चना दैत छै कि अइसहीं बनबैत छै?
नहि तऽ ऐसो बनाय तऽ टेस्टी बढ़िया बनत चना दऽ दे तऽ बढ़िया बनत। ओकरा भात साथ खाई कि मस्त लगतौ बढ़िआँ लगतौ
बिना चना के हमरा किछु खेबे नहि करै छै। ई सभ जतऽओ बनैत छै। चना डारि दैत छै। तऽ हम चना दऽ दैत छी
नहि तऽ हमर बाबूके नहि ने अच्छा लगै छै सभ कछ डाईलर क फेर मेदा खा गेलै उहै चलते
ओ
तेसर गोम
अच्छा आरो बाबू आर के तबियत आ ठीक छौ
हँ, बाबू तबियत ठीके छै, डॉक्टर। हँ, डॉक्टर कनि-कनि देखथिन, फेर एतेक-एतेक दबाइ दैत रहथिन।
अच्छा
पूरा बाबुओ परेशान हो रहथिन दबाई खाइथ खाइथ
ह आब ठीक रहै छथिन ने
ठीके रहै छथिन एकदम तबियत खराब होइत गेल ज्यादा रायते के तऽ चारि बजे सँ हमे जागल रहलियै बहुत जा्यदा तबियत खराब ये उल्टी आर होबय लगलै हन
अच्छ
क नहि हो ह
ह
तब जाइ कऽ डॉक्टरक लग गेलखिन, तऽ कहलकै किछुओ नहि उपाच होइ गेलै हँ
हँ हो जाइ छै
मेन बात छै सोचबो बहुते ने करै छथिन इ चलते च बर गेल ई सब बैो ने ई सब बैको ने
ट्यूशन आर होइ गेलै नहि पढ़ाई देलही ल‌इकन केँ
हँ बच्चा त पढ़ा देलीये पाँच गो आबै छै।
अच्छा सब एके क्लास के या अलग अलग क
अलग अलग क्लासके कोए नर्सरी हँ तऽ कोइ एल के जी के कोइ यू के जी के कोइ वन के छै
अच्छा अच्छा छ हं
स्कुलो ने जाइ छियै पढ़बै लए ऊ जो ओजो पढ़बै छियै वहाँ तऽ चौथा तक छओ छओ्म तक पढ़बै छै
हल्ला हल्ला करे मन अ साइ जाइ छै
हं त हम हम फिर बच्चा बच्चा ले हम नहि ने पढ़बै छियै बच्चा लए ट्यूशनेमे तनी मनि हल्ला करै छै।
ओ
स्कुलमे बड़ा बड़ा के पढ़बै छियै त हमरा ज्यादा टेन्शन नहि होबे छै दिक्कत नहि होवै छै
अच्छा
अपन देलहुँ बनेलक नहि तऽ महिना हइ पुछलक तऽ हम बताए देलहुँ हो गेल एतने पढ़ाना
अथ आइ तू मैच देख रहलहु सब देखे होतौ नहि
हँ आइ केकरो मैच दैय रहलै
हँ दइया हमरो कन देख रहले
हु हमरा पता नहि छै केकर केकर बीचमे हो रहलै हन
हँ पता नहि इंडिया छै आर कोइ छै
हु उएह सब देख रहले छी
के खेल रहलै इंडिया खेल रहलै कि ओन्नेसँ खेल रहलै।
ई नहि जानी हम सब खेल रहलियो देख रहली देख रहली सब की पता हम नहि पुछलियौ ज्यादे हमरा नहि बुझैला आबै है ई सब
ओ नास्ता आर किछु नहि कहि
नहि अभी नहि तीन बजे के बाद साढ़े तीन बजे तक खाने खयलिये नाश्ता कुछ
हँ अच्छा दीदी नीमकी कैसे से बनै छैै गे चीन्नीवला निमकी
ओ चिन्नी वला निमकी लगै छै चासनी, तनि घोरि देतै अथि चीनी जेतना पानि देतै ने उतना चीनीमे डालि देतै पनियामे
हँ।
आर मैदाके बनाइ छै। आटाके बनाही उहे पानी तनी तनी दे हा मैदेके बनेबहीं तऽ ओहिसे ही पहिले मोम दिहैं ज्यादे अथी जे रोगन हो अथी हो छै ने डालडा जादे त अच्छा। डालडा दे चाहे घी दे कुछो दहीं कुछो आ जब तक मुट्ठी बन्हाइके देख
तब मतलब दू किलो मैदा रहतै तऽ दू किलो मैदा।
तऽ पाभर तऽ जरूरे पड़तै। एक पौआ तऽ लगै छै। पड़तै हँ, चाहे दू सए गरम दिहि सए डेढ़ सए गरममे होत मुठ्ठी बना जेत तहिमे धीरे धीरे। बस समझ जायकि तब ठीक हो उहे चिनी एतने पानिमे देबही कि ओतनेमे साइन देबहीं ठण्डे पानीमे चिनी घुलि जैते तऽ अपना। चासनी तऽ कमे पानि हम न देबे लागी कहलियौ आ धीरे धीरे साँ बीएच जते चरबत नेमू डालके पीलिय घोरिक चमकम पानि दिय कड़ा आटा सानीह बस और कोचि तब छानि लेबही
जमाइनो मङगबै लऽ पड़तै?
नहि नहि मिटकामे कुछो ने पड़तै ओ सभ नमकीन वलामे पड़ै छै। नमकीन वलामे पड़ै छै। एकरा मे नै लेकिन तनि सुजी डालि दे दही ओ तऽ ठेकुआमे सुजी पड़ै छै। मुठला बनतै तऽ धीरे धीरे पानिया उहेए चीनी पानि वाला घोईर दिही चीनी बचल नहि रहैके चाही। धीरे धीरे डालि देबही आ सानबीही कड़ा करिके बढ़िआँ से सानके छोड़ि दियहे फेर काटिहे बेलके अपना। जैसन सेफमे मन हो तै वैसन काट ली है। जी बोला
पतला बेलै छै। कि मोटा बेलै?
तनी मोटगर बैले पतला नहि तनी मोटगर छै ने
कैसे मकइके रोटी अइसन कि गेहूँके रोटी अइसन?
गेहूॅंके तनी गेहूँं से तनी ऊपर मकई से नीच
ओ मकइसँ तनी नीक छै अच्छा बीच बीचमे
हँ, अपन चौकुर चौ जैसे मन हेतौ तनि देरमे काटि लिहै छोटे चारि टा कऽ दू-दू अँगूर काटि कऽ अपन छानि लिहै काहे? छै ने, कही जाय ने की।
नहि, सुबहमे कोइ खाना नहि बनाबऽ दै छै तऽ सोचलियै कि नीमकिये बना लेबै। तऽ कनि सुनऽ, कि चलि जेबै ककरो? की भरोसा करना अपन हाथ जगन्नाथ।
हँ, किछु बना लिअ नमकीन बना लिअ चाहे मीठा। जे बुझाइ छौ, कोइ बनाय ले।
हँ तऽ ओ स्कूल। पैसा देलकै तऽ सोचलियै कि एहिसँ बोलबे केलक। किनऽ लऽ कि खाइ-पिअइ पर ध्यान दे।
हँ, ठीके कहै छी, कोनो फायदा नहि छै। हँ, ठीके कहै छी।
तोहरे चलते ई सभ लऽ अएलियै। सभसँ समय मिलतै तऽ बनयबै। कहलियौ, बड़की दी, हनिया कहाँ छौ तोहर?
दै छियौ रूके
कैसे
हेलो हेलो